हो
हँ की हाल बौआ
ठीक अछि गोर लागय छी
खुश रहू नीक रहू ठीक छी
हँ ठीक छी अहाँसँ
हँ हमहुूँ सभ ठीक छी और सब कहियौ तहन
खाली छ ने तऽ फोन कऽ लिय
ह नीक केलहुँ फोन केलहुं हमरो विचार से रहे हम करबे करितो कनी काल मे अहुँ के फोन
हँ बड दिन भऽ गेल छलनि गप के ल कहलियै गाँंव से चलि गेलखिन बुझे गाँंव यादो न अबै छै ने एखन
नहि नहि बहुत याद आबैय एखन गाँवसँ बहु मायए दुआर एलियैन जरूरी जरूरि नै छलै न मजबुरीये एलीयै नहि त गांव सँ‌ ब‌उआ के तऽ बहुत दिक्कत होइ छै बाहर के पाइन नहि पचै छै एकरा तऽ बौआ लऽ कऽ बहुत दिक्कत छै
आ ओतऽ बदमाशियो करैत हेत सब जगह जइतो न हेतबौआ
नहि बहुत अनचिन्हार लागै छै कनी छोट छै ने हँ त बहुत अनचिन्हार लागै छै कख करो लग नहि जाइ छै ने बाबूजी के चिन्है छै ने माँ के चिन्है छै ककरो न माँ के तऽ अथीय छै ऑपरेशने भेल छै तऽ माँ लय नहि सकैया एकरा आओर बहुत दिक्कत होइ छै एकरा लऽ के एखन
दिक्कत तऽ होेबे करै छै ओहोमे अहाँ खाना बनाबैत हेबै तऽ पता नहि केना बनाबैत हेबै
हँ ओ की करै छै छ तहन बौआ के बैसेने रहै छियै आ तहन नहि तन खाना बनेलहुं आ नहि तहन बौआ जखन सुति रहल तहन सभ काज केलहुँ आ माओ के कथ पर हँ जेना तेना जे ओरियाइ या बौआ लऽ कऽ से करै छियै आ मेन तऽ माँ के छै कथ परहेज टाइम से भऽ जाय बीमार इंसान के बहुत देख रेख रहै छै ने हँ हँ तहि दुआरे
पथ में की सब कहलकै ने खाय ले
पथमे कहलकैयए दलिया खाय लए आ खिचड़ी सब खाइ ले दालि रोटी खाइ लए जते सा दलिया देखियऔ बौ तऽ बौआ जे दलिया खाय छै छलैया तऽ ओकरा तऽ हम घी ती दऽ क बनबै छलियै आ एखन जे माँले बनबै छियै तब अथिमे कथि कहै छै लोहिआमे पहिले भूजि दै छियै दलिया के बिना हाँ नॉर्मल तरीकासे लोहिया के गरम भऽ गेल गेल ओहिमे भूजि लेलहुँ आ ताहि के बाद फेर अथी कूकर मे जेना दाइल के अथी सीटी लगबै छी तेना दलिया ददेलउ पाइन देलउ पाइन दऽ देलउ आ तऽ आ पाइन दऽ कऽ ओकरा सीटी लगा देलहुँ दू तीन सीटी
हं तीन सिटी लागि गेल तऽ ठीक रहल
हँ ओहिके बाद ठीक भऽ जाइ छै
त ओकर माँ के खाय ले रहे छै आ बौआ ले जे दलिया बनवे छलिये ते ओकरा प्रोटीन वाला बनवै छलिय यै तऽ ओहिमे अपन गावं मे तऽ गाँव तऽ बुझै छियै सब चीज के सुविधा रहै छै
से मौसी बलामे घी मिलाउनी नै
नहि नहि ओकरा खराबी करतै माछ के ई भेल छै ने पित के थैली निकालि देने छै
हाँ तऽ ओहोमे ओ कहै छलथि मौसी हमरा कि बौआ रे से फिल्टरे हटा देलक हे आब तऽ सब चीज सोचि समझ क खाय पड़त ह इमहर मम्मी इम्हर मम्मीयो के कह देलकै या कि नसे हटि गेल छै तऽ एक बहिन के भऽ गेलै हय कि हाथे नहि मे दिक्कत छै झनझना हेते ने एगो के फिल्टरे बदलि बता
आबत देखियौ कि भगवान के की लीला छै आब दुःख सुख तऽ बिमारी हारी आबे छै जाइ छै आब दुनू बहिनी के ई साल मे देखियौ ना
एकटा तऽ बुझै छी कि चलू अपना सब तऽ बाहरो के खाना खा ले छी ई सब कोन बाहर के खाइ छल
ई खाद पानि छै ने आइ देखियौ हमरा सब हमरा एहिठाम आबै छै देखै छिय साग सब्जी बनल
हाँ तऽ ओ सब की भऽ गेल ओर नीक रहल बाकी तऽ जते ई मार्केट सब मे बिकाई छै ओ सबटा दवाई देल रहे छै
हाँ हाँ ओ ताहि दुआरे एखनका साग सब्जी सबटा सएह होइ छै बाहर भीतर के तऽ ताहि दुआरे आइ काल्हिके लोक ज्यादा बीमार रहै छै
के साग सब उगे ने छी
ह हम उगेने छिय पटुआ के
पटुआ साग नहि पटुआ साग नीक लगै छै खायमे ए ओ जे बना देबै केना अथीसब डाल कऽ बनाबैत हेबै ने छौकासब मारि कऽ जेना
हाँ हाँ जेनाकी तोरी हिना तुरत एते जे बनबही बौआ तऽ ओ बहुत सुअदगर हेते
आ उएह जे कनी देर छोड़ि देबै तऽ ओ तीत जेना
हाँ हाँ हाँ नहि तऽ हम हम जहन बनेबउ आ भोरके तोड़लहुँ आ बुझल अपना बाड़ी झाड़ी के कते सुअदगर होइ छै
सएह बात छै आ खरीदुआमे कोन पाइन के हेतै केहन हेतै नहि हेतै किछ नहि न गै
ह्म ह्म ओकर ओकर नहि अथी रहैत छै केहन पइन मे धोलक नहि धोलक तैयो गाँव घर के सबसे नीक रहैत छै ई सब चीज आब गाँव घरमे आब पूजा कुजरनी जे बीच मे नहि छले हमरा तऽ कुजरनीसे खूब लै छलहुँ जेहने हाँ साग आ आ एखन देखिन पटुआ साग छै बाड़ीमे खरिया साग छै बैगन खूब प फड़ै छै खेलैया जेठ मे बुझी न महींस खेलकै है बैंगन सब
हँ तऽ हमरो तऽ भेले अछि अथीमे उगेने छीयै हमहूँसब बैगन की कहै छै गाछी मे कनि दूर जगह खाली छलै ह तऽ उएह मे भेल छै तऽ की भेले छै खाली ओहिमे छोटे छोटे पिल्लू जेनाकि क छेद तेद भऽ जाय छै बड कीड़ा सब लगै छै आ दबाइयो देबय तऽ सुनवाइ नहि करत कहाँ दै छियै बहुत ज्यादा गाछ छै ने तऽ छौड़ो सब कतेक कतयसँ देबै ओतेक दबाइसब दय छथिन लेकिन दबाइयो सब नहि मानय छै तबो बिमारी भए गेलय ओहिमे
ह भऽ जाइ छै कोनो कोनो मासके भऽ जाइ छै हमरा सब दिसनै घर दिसनै जाइ छियै
कहाँ जाइ छी अखन अहाँ छियै हे ने पर गर्मी ते छै गाँवमे जाइयए के नहि मन होइत रहै छै घर से बाहर
हँ से तऽ ओ बाबूजी कहै छलैथ हे कि बहुत गर्मी छै कनिआ से बहुत गर्मी से बेहाल छै हाल आ राइत कऽ मेघ लागैत छै पर
पैने होइ छै एक बीच मे भेल छलै पाइन लेकिन ओते नहि सब जादा तऽ बिजलौका और ठनका गिरै छै आ पाइन नहि होइ छै खाली बुझियौ ने बिजलोका गिरत अते छै स्थिति गड़बड़ छै उमहर होया कि नहि बरसात सब
इम्हरो तऽ उएह छै जे मौसम अथीमे फोन मे बतायत कि हँ दिल्लीमे पाइन हैयत पर होइ नहि अ
नहि होइ छै
नहि पाइन नहि होइ छै
तब अहाँ फ्लाइट मे जे गेल छलियै तऽ मतलब मजा आयल छलै कि नहि केना केना गेलियै
नीक लगलय बड्ड नीक लगलय बौआ लऽ कऽ अकेले आयल रही तऽ सभसँ नीक तऽ ओ फ्लाइटे रहय पहिले गेलियै तऽ ह पहिले गेलियै तऽ उएह बड़ अन्दरो बहुत बहुत नीक फेसिलिटीज दै छै
जेना ओ ओतयसँ अन्दर जे गेल हेबै तऽ ओहिके बादसँ फेर केना केना गेलियै
अन्दर गेलियए ताहिके बाद फेरो अथी कथी कहै छै ओ टिकट वगैरह देलकै सामान सब चेक केलकै तऽ सामान मे हम की केने रहौ बौआ रौ मंगलसूत्र अंगूठी आ बौआ के चेन ओ भी आई पी मे रखने रहिये हमरा नहि बुझल रहैहं तहन ओ जे चेकिंग भेले तऽ हमरा कहलक क गोल्ड ओर सिल्वर है हमहुँ कहलियै हँ इसमे तो मे ते ये हमरा एहिमे ते हमरा सोना के मंगलसूत्र ये छोटका वाला पहिरने रहियै बड़का वाला कहलियै जे लऽ क चलि जाइ छी संगमे हँ तऽ फेर निकाललहुँ तहन फेर पिट्ठूवला बैगमे ओसभ कहलक राखय लेए ताहिके बाद फेर जे आगाँ गेलहुँ तऽ फेर चेकिंग भेल तऽ आगाँ जे चेकिंग भेल तऽ ई के बाद बौआके पॉर्डर रहै एकटा खूद ज
पर्डर खुजल छलै बौआ
हँ तऽ पाडर के डब्बा खुजल नहि लऽ जा सकैत छी
फेर ओ डब्बा लगाबियौ
हँ नहि तहन फेरो ओ कहलक जे एना ई आपको रखना पड़ेगा तऽ हम कहलियै कोनो बात तऽ नहि ओहिमे तऽ ओ नहि छै छोट डब्बा छलैया छोड़ि देलियै
अपन ओ डब्बा छोइड़ देलियै आ फेर अन्दर में खाय पियबै वला सब त बहुते महांगा महांगा होइ छै
हँ खाय पियबै बला बहुत महंग महंग सामानसब जे बाहर अहाँके दस रूप नहि हम बाहर से लऽ लेने रहियै बौआ ल बुझल रह सब कह लक अह मिसर जी कहल जे बाहर से जे लेबाक हयत से लऽ लेब अन्दर नहि लेब अन्दर बहुत महग रहै छै आ बौआ बच्चा सभके खेलहोवला जगह बड़ नीक रहै
तऽ रहै छै फेर इंतजारो तऽ बहुते देर केने हेबै
हँ हँ हँ दू बुझ ने दू ढाइ घण्टा टा बयीस सपड़ल
दू ढाइ घण्टा
ऽ हँ दू ढाइ घंटा बैसलहुँ
आ फेर कोइ संगी मिलल छलै कि नहि आ संगी मिलल छलैय कि नहि कोइ संगी
हँ एक गोटा छलखिन हेँ अपने दिश का तऽ ओ हँ ओ मिल गेल छथि हैत तऽ हुनके सनि अपन ई भेल जे बौआ के अपन बौआ अपन ओतऽ खेले छलैय या फ्लाइटो ओजे लड़की सब रहय ये एयर होस्टेस सब सेहो सब बड सुंन्दर सुन्दर विचारक लोकसँ जे एकटा होइ छै विचार हँ विचार जे हँ हँ इंग्लिश आ हिन्दी त तऽ हँ हिन्दी आओर इंग्लिश दुनू भाषा मे समझाबै छलैया तऽ ओसभ ओकरा सभ सने बौआ बहुत खेलाइत छलखिन हेँ
तऽ ओ खेलाब लागल हेतै ओ सभ ओ सब केयर करै छै न निक से केलक आ ट्रेनसँ ज्यादा मजा आयल कि मतलब ट्रेनमे ज्यादा मजा अबैए
देखियौ एहिमे सभ सुविधा बेसी छै तऽ बे मजा तऽ ठीक लागल इएहमे बच्चा लक पक
तुरन्ते चलि जाउ
ट्रेने के मजा अलग छै ट्रेन मे अपन अथीके लोग भेटल बात करू दू दिन अ अनछिनहार लोक सब से ने बतियाउ ओकरा बारे मे जानू ओकर मजा अलग छै
हँ धीरे धीरे ककरो बारे मे पता चलल तऽ नीक लागैत रहै छै ने ओ सबटा कहानी सब कहऽ लागत
हँ आ ट्रेनमे जे अहाँ बैसियौ न आब जेना दिल्लीमे छियै अहाँ दिल्लीमे मे से जे ट्रेन मे बैसियौ अपन बिहार के ट्रेन मे तऽ जेना लागत अपन बिहार पहुँच गेलौं कियकि सब अपने अथी के रहै छै हँ बात विचार सब रंग होइ छै ताहि दुआरे आब देखियौ बौआ हैया छथि आ बौआ के देख नहि कनैय नहि छथि छथिन खाली हिनका हमरे लग रहथिन हम रहबै तऽ खेलैत छथिन नहि तऽ नहि खेलै छै नहि नहि
केना हेतै यय कतहु चलि जेबै जेना अहाँ तऽ रहबे नै करतै फेर
हँ तऽ जेनाकि मम्मी के जूस तूस लए गेलहुँ नीचा उतर लौ तऽ बौआ हँ ल गेलहुँ जागल रहल तऽ आ नहि तहन फेर सुता क केलहुँ बहुत परेशानी छै गाँवमे ई छै ने तऽ गाँव मे ई छै दस तरह के लोग आबै छै
ओ दीदियो लगने जाइ छै से बौआ दीदियो लगने जाय छै
नहि कतहु नहि जाइ छै आ एतय कतहु नहि जाइ छै ककरो लग नहि जाइ छै आब जेना मौसीसभ आबै छथिन त म अथी राशि सब हमर बहि मौसी के बेटी सब छथिन राशि सोहम ओ सब एते खेलाय ले आबै छै छथिन जे बौआ खेले ता दुआरे ओसभ अपन पढ़ाई लिखाई कनी काल छोड़िकऽ आबैत छथि आ ई जे छथिन नहि खेलै छई ओकरा से दूरे से दुरे खेले थिन ककरो कोरा मे नहि जेथिन
चिन्हेबे नइ करैत हेत
ह्म हँ हाँ आब ई छै ने गाँंव के वातावरण अलग छै खुलल हवा सब चीज खुजल खुलल खुलल छै आ एत बुझियौ आ पूरा पैक एहि घर से एहि घर जाइ छै च अय घर स अय घर जाय छै आ किछु नहि खेए चाहै छै छै बौआ किछु नहि खे‌ए चाहे छै एतय के दूधो नहि पचै छै
हं दिक्कत छै ने तऽ धीरे धीरे ओहोमे ज्यादा दिन नहि भेलै ह बच्चा छै ने तऽ
हँ बेसी दिन नहि भेलै जेहिके बाद आब एक एकर बाबा सब कहे छथिन जे आब बौआ बिना नहि नीक लागे जहन कि पन्द्रहे बीस दिन भेले या
हँ से तऽ हुनको सभके नहि लगैत हेतैन मोन ओ कथी गप करथिन आ ई बौआ रहै छलै अपन भऽ जाय छलै जेना तेना इम्हर स इम्हर केलक बाबा बाबा केलक
हँ हँ हँ आब दा हमर दा दाय अथी ददिया साउसो अहाँके